कियो एलै हेलो
हँ फोन कटि गेलहु
हँ कैट गेल रहौ आ की कहे छै हँ तऽ ई कहे रहियौ जे अ माटि वला मे तऽ कलश राखबै ठीक आ कासावला बाटीमे देबै शीतल
हँ कांसा बलामे शीतल देबय
आ शीतलमे की सभ देबै
शीतल मे देवहि हं गाय के दूध गायके दूध ओ मतलब पञ्चमृति ने बनै छै हँ गाय के दूध गाय के दही गाय के घी आ मधु शत कर
अच्छा आ हे गे तऽ हँ ओहए याद पड़ले कि मां स बके देखे रहियै जे गहूंम भूजिके पीसके
प्रसाद म पड़ै छै ओहिमे शीतल मे कच्चे दूध पर आटा पड़ै छै गंहूमके
हँ तऽ माँके नहि देखने रही गहुंम धोइ क फुलबै रहए ओकरा पिसै रहए तऽ एतऽ तऽ से चीज हुं हेलो हेलो हेलो
हलो
अवाज कटल नेटवर्क म आ न
रेट बढ़ केम
हँ हँ हँ
कहलियौ जे पिसैके दिक्कत की किया हेतै कनिटा आटा गहूँम के ने किछो पर स्लैबो पर घसि लेबही
ह्म
एकटा गहूंम तऽ मिक्सी मे नहि ने पिसेतऽ कचका हँ तऽ कनिटा गहूमके धोए कऽ
आ नहि तऽ आटा जे की कहै छै पैकेट अखन ओकरा नही खुला छै अखणड पैकेट
हँ हँ हँ हँ दशक हँ
तऽै तऽ ओहीसँ दए देबै तब ह
आ बकी तऽ क कनिटा गहुंमके अथी कए कऽ आ धूल सुखाय छ गहुंम
तछा
ज नहि छ तब तऽ स हँ सूजी बुझ कतौ धान नहि तऽ जानै छीिय हम हमस ने गहुूँम धोअलक के भूजि के आ मिक्सी मे दरिर के
ओ तऽ बहुत सुन्दर होइ छै प्रसाद लेकिन हॅं लेकिन गहुंम तहिया ओहि डेरा पर रहियै ने तऽ ओतय आन रहियै भेटाइ रहय राशन कोटामे तऽ ओतयसँ आने रहियै एतय जे एलियै ने तऽ ए मेन रोड तखन तऽ दुर पर जाय छै अब के ओतबे आटा ले फेर अंदर तक सा हइ ताहि लए कऽ आ बच्चा भ साँान उठाइयओ कऽ आनतै सेहो समस्या छै तब नहि लै छियै आब आनिते नहि छियै छोड़ि देलियै हँ वही आब पैकेटवला आटा आल तऽ ओहीमे सँ आयल रहै ने तऽ एकटा छै अखणडे राखल एकटा तऽ ओहि दिन अष्टमी रहै ब पिछला सोम अष्टमी पढ़ने तू कर नी रह उपास
केो हमरा दुनू एक एथियो एकादशियो रहे करना निर्जला वालला
अच्छा अच्छा ह कर हू
तऽ पता ने जानै छी बिना मतलब बिना पानि के नहि केलियए रहै एकादशी वालला
ह्म
पानि तानि पी क चाय पानि शरबत सब लेकिन तैयो तऽ देख पीे ले ए बेर
ओ लगातार जे भै गैले
आ जबकि एकादशी व्रत बहुत ठंढा होइ छै लोकके नहि लागै छै ओतेक
तैयो लगातार लगातार व्रत भए गेलो ने आ सुनै छियै उम्हर एखन रौदो गर्मी खूब छै
भयंकर रोदगर्मी छो की कहियौ बहिन आइ जे मेघ लगेलको बहुत जोरसँ बहुत खुश भए गेलियो छत पर म कहलकै जाउ पान मेघ लागल या मेघ अथी मूग लारल यऽ उठा लिअ गेललियौ की उठेबौउ देख खुश मेघ देखेब मगन
मूँग नहि उठेल भीज गेलेऊ
बुझलथि बाद माँ गेलखिन ने छत पर त कहे छथिन कि हेये कििया बढ़नि से आ मुूग उठबै ने अ मेघ देखे मे लाग गेल छी
कहलियए नहि माँ हम उठा देै ह ड़ले कनी मनी पानि पड़ले लेकिन फेर ओहिने गर्मी केने छै
ह य ह तऽ समस्या आ छै दू दिन सॅं एनहतो भयिर दिन खूब रौद करतौ रौद करतौ आ साँझके कनि टा चारि बुनि पड़ि जेतहु पानि आ तकर बाद गर्मी मतपूछ
हँ
तब इएह छै जे ई वला घरमे ने कनि रहै छै ठण्ढा
हँ तोहरा घर में तऽ हेतौ हमरा
हँ नहि तऽ रहै छी कनी पंखा पंखा भी चलल ने तऽ नीक ठण्डा लागै छै बट ल ला पङखा चलैत रहै छै ने तऽ ओहिमे कनिटा नीक ठण्डा लागै छै
हँ ताहिपर की कहियौ नटवर एखन आयल छै ने एकर तते ताल रहै छै एखन बाबा ल जा हल्ला कर लागले हमरा कहैय तु कही बाबा क हम कहलिय हम किया कहबो जो तू कही तऽ नहि तू कही गेले बाबा हौ मछली लानिह बाबा कहलकै लेए आन ह मम्मी के कह पैसा देत एलैय कहल लेल हम नहि कहबौ हमरा कहतौ बाबा तब ने देबौ तब फेर गेलियै बाबा के पुछैले लियै तऽ कहलकै अच्छा दए देथुन हुनकर टाका हमरे लग एखन रहै छै हँ तऽ फेर पैसा देलियए निकालि क गेले माछ आनय लए आउ कहि गर्मी मे कतेक परेशानी हेतै
नहि तऽ कनिटा बेर दबाक कनि तामे सभ चीज इम्हर कए क राख लिहं कोन माछ
आ इ थोड़े पोखरि धार सबके केटे छै ठाकुर बबती आ सभमे जे एहने
हँ ओ रेहू सब जे आबै छै गे माछ जे हमरा सबके भेटै एकदम एतय सब की करे छै ने खूब गहीर गहीर क के सीमेंट केना के बनातो नहि पैघ पैघ वहि मे पन्नी दऽ कऽ पानि भरै
जा
पूरा छटपट छटपट आ एकदम ताजा
त हँ
हँ कहियो ठाकुरजी मरल वला नहि आनै छै कतहु ने अपना सब उमर सब ने रह कहे कि तुरते धार से मारलियै तुरते मरि गेलै य कतबो कहि देतौ मछली वला कहलक नहि ओ जे जिन्दा रहतै ओ
हेगे इम्हरसभ लागै छै धारोके माछसभ जेना विलुप्त भए गेलए
एगे दबाइ दैत रहै छै ने एक तऽ देखी पानि बहुत बढ़िआँ नहि रहलै आब कतहुके भी ओ ज जे कूड़ा कर्कट जते रहे छै सब आनिके धारे कात मे दैत रहे छै
हँ हँ
तऽ जतेक गंन्दगी सफाइ जे भी होइ छै सभ धार कातमे आनिक उझैल देलक ओ पानि कते साफ रहतै आ ओहियो से जो नहि होइ छै तऽ दवाई दए देय छै पानि मे हरदम हरदम हरदम हर दवाई दैत रहै छै माछ मरि जाइ छै कते सेत कते दोसर की धार सबके उड़ाहियो नहि ने होइ छै पहिने होय रहै जे बीच बीच मे साफ सफाई हो रहै गहीर करैत रहै रहै आब से सब चीज होइ छै
नै की पैने उजहिया उठे ने तऽ बाप रे बाप पूरा गाँव माछ से घिना जायत
तऽ पानि देखै छियै आब कतहु ओतेक धार सभमे पानि छय ज बीच बीच बीच बीचमे ओहिना टिलला उगि गेलैए पानिसभ रहलइ कतय तऽ माछ कतऽ से हेतय
ओ हमरा बगलमे ओ नहि छौ लल्न बाबा जिनका घरमे हथियार पकड़ेलहुँ रहए
ह
हँ उड़ीसासँ ओसभ आयल छथिन काल्हि कनि हुनका घरमे गरबासँ रहय
अच्छा
हँ ओ घर मे हेथि ने साल भरि से रहथि लागल ने प वेसी मुहर जे तालाम कए दै छौ
अच्छा
हँ तऽ ओ घर हुनकर टुटलै ह मतलब पैसा सब दए भए गेलै ठिक
अच्छा जे जे हथियार जे खलकै नहि तऽ ओ पकड़े लै
पकड़े लै की रानुक बियाहे टाइम मे नै देखने हे भी मोबाइल सब पर गौरब झा
ह अच्छा नहि ध्यान देलियै रऽ अच्छा ओ पकड़ा गेलै रहऽ तब तऽ तब तक हिनका सबके मतलब जे जे भी हिनका सब पर जे भी लागल हेतै आरोप ओ सब तऽ हटि गेल हेतै
तऽ हिनकर घर खुलि गेलै आइ करीब दस पन्द्रह दिन पहिने तऽ हुनकर पूरावार एलै काल्हि खन तऽ राति घरबास भेलै हुनका तऽ हमसभ आशा मे रही जे आइ घरवासके बोझ हाएत बोझ नहि देलक बोझ नै करबे ने केलकै
जा मोन मनमेल जी पन भ अल
तब हाएर थाएक कऽ कहलहु अपने घरमे माछ आन अपने सभ खायब हँ करब
हेगे माँ नहि करै छथिन आब प्रदोष
नहि माँ सोंपि देलखिन
अच्छा अच्छा तै हम तखन तखन हम सोचि रहल छियै जे आय त माँके उपास त दोसके
माँ मन कहाँ खाय छथिन मीट मछली
न त के खाली तू चच्चा ता नेटवर्क अच्छा ओझा जी किट्टी ह कथी के अच्छा अच्छा हँ हँ हँ
तऽ ओ थोड़े एथिन आ ए नहि खेथिन हमहीसभ चारू गोटा छियै
अच्छा अच्छा
अ बा ब मट पड़ कटु
हम ओहि दिन मामी सब आएल रहै मामी दुनू मामा मामी के खाजल मम्मी छै मामी के सखी आ काजल मम्मी के दियर छियै संजय संजय भयाक तीन साल भऽ गेलै बात कऽ हम खूब जिद कर लगै रहै तऽ हम गेलियै रहए त गेल रहियै तऽ त नोत पुरलियै नोत की पुरलियै संजय भया ल कपड़ा संजय भया कनिया ल कपड़ा आ शायद पैसो देलियैै पाँच सो टका देले रहिैयै की पता नहि एहने किछु करलियै रहे यादो नहि छै तऽ गेलियै रहे तऽ ओ समय मे हमरा व्रत रहे किछु के नवरात्रा चले रहे
अच्छा
तऽ नवरात्रा रहै छै स्चैती नवरात्रामे तऽ व्रते रहैत रहै खेतिये पीतिये नहिे आ त किछो भी तब खाली नोत अथी करलियै देखलियै आ चलि एलियै पूजा प्रात गेल रहियै खं आब ओ सब कहे की नहि विदाइ नहि करलियै बहिन के बहीन हमर एहने छल ग है त ओ आय बूजीयो श तीन साल से रोज प्रोग्राम बनैत बनैत बनैत तब ओहि दिन बनलै
आ
ओहि दिन बललै तऽ एलै फेर ममी काजल मम्मी संजय भैया सब फेर हमरा ल साड़ी सब आानलकै रहए
अच्छा
हमरा ल साड़ी सब आनलकै आ एक हजार टका
त हँ हलो हू हेलो
हेलो
हँ
हँ
हँ हँ
ह चुपे छलौ अहां
हँ हँ आबै छ मेघ मेघ नहि मेघ जे नहि लागल छै तऽ ओहि दुआरे कनि प्रॉब्लम भए रहल छलै
अच्छा अच्छा नहि हम नहि खेवौ